नमस्कार मित्र
ह जी नमस्कार
अहाँ कोना छी
हम ठीक छी अहाँ अपन हालचल कहू
हम सेहो ठीक छी आइ हम समयक महत्वपर चर्चा करय चाहैत छी
बहुत नीक विषय चुनलू कारण समय मानव जीवन सभसँ महत्व मूल्यवान सम्पत्ति अछि
सही कहहिलहु धन रहल जा सकैत अछि आ फेड़ कमाओल जा सकैत अछि मुदा समय एक बार चलि गेल तऽ फेर वापस नहि आबैत अछि
ऐहि कारण प्रत्येक व्यक्ति समयक सही उपयोग कर करबाक प्रयस करबाक चाही
बिल्कुल सफल व्यक्ति सभक जीवन देखल जाय तऽ ओ सभ समयक बहुत बहुत सम्मान करैत छथि
हँ समयक सदुपयोग सफलता प्राप्त करबक सबस महत्वपूर्ण साधन मानल जायइत अछि अछि
बिलकुल विद्यार्थी जीवन मे समयक महत्वपूर्ण आ आ ओर बढ़ी जायत अच्छी
कारण विद्यार्थी भविष्य आओ समय पर निर्भर करैत अछि जे ओ पढ़ाइ मे लगबेत अछि
बहुत विद्यार्थी समयक महत्व नहि बुझि पाबैत अछि
जकर परिणाम परीक्षा काल मे तनाव आ असफलता रूप मे सामने आबैत अछि
बिलकुल हम प्रतिदिन अपन कार्य लेल समय सारणी बनाबैत छी
ई बहुत नीक आदत अछि कारण समय सारणीसँ कार्य ववथा उथित रूपमे पूरा होइत अछि
बिलकुल समय पर उठब आ समय पर सुतब स्वास्थ्य लेल सेहो लाभदायक छी
बिलकुल सहि कहल तू अनुशासित जीवन समयक सही उपयोग स शुरू होत छी
बिल्कुल जे व्यक्ति समयक कदर करैत अछि ओ जीवन में आगे बढ़ैत अछि
सच आ जे व्यक्ति समय नष्ट करैत अछि ओ पछतावक लेल विवश भए जाइत अछि
समय नदीक बहैत पानि सामान अछि
एक बेर जे पानि बहि गेल और फिर वापस नहि आबे दछि
समयक बर्बादी जीवनक बर्बादी समान मानल जाएत अछि
सदीपके कवश्यका छी
आइकाल्हि मोबाइल आ सोशल मीडिया समय बर्बाद करबाक प्रमुख कारण बनि गेल छी
त बहुत लोक घण्टों मोबाइल पर बितबैत छथि आ महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छोरय
इड्टली तोर बारे गल्प छौ तकनीकी उपयोग अछि मुद्दा ओकर सन्तुलित उपयोग होयबाक चा चाही
तकनीक उपयोग अछि मुदा ओकर सन्तुलित उपयोग होयबाक चाही
सही कलहुँ समय बचाबय लेल तकनीक अछि समय नष्ट करय लेल नहि समय पर कार्य पूरा करबाक आदत सफलता लेल आवश्यक अछिं हुंम
देरी करबाक आदत बहुत नुस्कानदायक साबित होत छल
एहि कारण बुद्धिमान व्यक्ति समय पर निर्मल लेैत छथि
किसान सेहो सहायता महत्वपूर्ण बुझी छथि समय पर बिआ नाहि रोपल जाय तो फसल प्रभावी भऽ जाइत अछि
बिलकुल मित्र विद्यार्थी किसान व्यापारी आ कर्मचारी सभ लेल समय महत्वपूर्ण अछि
जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे समयक विशेष भूमिका अछि
समयक प्रबंन्धन एकटा महत्वपूर्ण कला मानल जाइत अछि जे बे व्यक्ति ई कला सीखि जाइत अछि आ ओ जीवन मे सफल भऽ जाइत अछि
महान व्यक्तित्व सभ समयक पालन करबाक प्रेरणा दैत अछि हुनका सबक सफलता पाछाँ समय सही उपयोग महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि
हुनकासभक सफलत पाछाँ समयक सही उपयोग महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि समयक मूल्य बुझबाक लेल अनुभव आवश्यकता होइत अछिं
मुदा जे प्रारम्भिक सँ समयक सम्मान कयल जाय तऽ बहुत लाभ होइत अछि
परीक्षा कालमे समय प्रबन्धन बहुत जरूरी होइत अछि
सही कहलो सही बात है ई प्रश्न पत्र हल करबाक लेल समय बाटी का चलबाक चाही
बिल्कुल कार्यालय मे सेहो समयपर पहुँचबाक आवश्यक अछि
सही कलह तू समय निष्ठा व्यक्ति सबके सम्मान बढ़ैत अछि
समय पर पहुँचनाही व्यक्ति विश्वासीय मानल जाइत अछि
ई गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व मजबूत बनैत अछि समय स सेहो जुड़त अछि
जे व्यक्ति समय पर विश्राम नहि करैत अछि ओकर स्वास्थ्य प्रभावित भऽ बढ़ सकत अछि
नियमित समय पर भोजन आ व्यायाम शरीर के स्वस्थ रखैत अछि ठीक ओकर स्वास्थ प्रभावी भए सकैत अछि स्वस्थ जीवन लेल समयक सन्तुलन आवश्यक अछि
योजना सङ्ग कार्य आसान प्रबाबी ब बनैत अछि
समय बचाबै लेल योजना बनायल नया उपयोगी अछि प्रत्येक दिनक शुरुआत लक्ष्य निर्धारित क करबाक चाही
योजना सङ्ग कार्य आसान आओर प्रभावी बनैत अछि प्रत्येक दिन शुरुआत लक्ष निर्धारित कर करबाक चाही लक्ष्य बिना समयक उपयोग अक्सर व्यर्थ भरि जाइत अछि मित्र
समय का अवसर एक दोसर जुड़ल अछि
समय निकल जाइ तो अवसर सेहो हाथ सङ्ग निकल जाय अछि
एहि कारण अवसर भेटैत कार्य शुरू कऽ देबके चाही
बिल्कुल मित्र आलस्य समयक सबसँ बड़ा शत्रु मानल जाइत अछि
मे न आ समयक सही उपयग सफलता सुनिश्चित करैत अछि
बिलकुल मेहनत आस समयक सही उपयोग सफलता सुनिश्चित करैत अछि
समयक सबके समान रूपसँ भेटैत अछि
बिलकुल मित्र अन्तर केवल एतबे अछि जे ओकरा द्वारा ओकर उपयोग केना कयल जाइत अछि
सफल व्यक्ति दिन सेहो चौबीस घण्टा होइत अछि
बिल्कुल मित्र मुद्दा ओ प्रत्येक घण्टाक सही उपयोग करैत छथि समय एकटा अनमोल उपहार अछि
सही कहलू एहि उपकर सम्मान करब हम सबके कर्तव्य अछि
जँ हम समयक मूल्य बूझि ली तब जीवन सरल भरल जाय
आर लक्ष्य प्राप्त करबक सेहो आसान भऽ जाय
समय सतुपयोग सङ्ग आत्मविश्वास बढ़ैत अछि कारण समयपर कार्य पूरा भेलासँ सन्तोष प्राप्त होइत अछि
सही कहलहु समयक समबन्ध करनिहार व्यक्तिसँ समाज मे आदर पाबैत अछि ओ अपन कार के लेल प्रसिद्ध होइत छथि
समय जीवनक सभसँ निष्पक्ष शिक्षक अछि
सही सही कहलहु ई प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव माध्यम से बहुत किछु सिख पूरक अछि हमरा लागैत अ छी जे समय धन से अधिक मूल्यवान अछि
बिल्कुल हम सेहो एहि विचार सङ्ग पूर्ण रूप सङ् सहमत छी धन फेरसँ से कमाओल जा सकैत अछि मुद्दा बितलल समय कखनो वापस नहि आनल जा सकैत अछि
एहि लेल प्रत्येक लक्षण महत्वपूर्ण बुझबाक चाही
समयक सम्मान करब सफल जीवनकक आधारशिला अछि आइ चर्चा सङ्ग बहुत प्रेरणा भेटल
सही कहलहुँ समयक सम्मान करबाक सफल जीवन आधारित अछि
आब हम प्रयास करब जे समयक एको क्षण व्यर्थ नहि जायब हम सेहो समय सदुपयोग करबाक सङ्कल्प लैत छी
सही कहलहुँ हमरा सेहो समयक महत्वपूर्ण आओर स्पष्ट रूपसँ बुझा अछि हम सेहो समय सदउपयोग करबाक समफल ले छै अ आशा चर्चाक बहुत आनन्द भेटल
हुंम हँ मित्र बिलकुल सही कहेलाक अन्तर केवल एतब अछि जे केकरा द्वारा ओकर उपयोग कोना जाय भेल अछि
फिर भेट आओर दोसर विषय पर चर्चा करब
अवश्य मित्र अवश्य अहाँके भविष्य उज्ज्वल रहै अहंकार जीवन सेहो सफल आ सु सु सुखमय रहल
आज हम एकटा अलग विषय बातचीत करबैय आइ हम मुगल साम्राज्य स्थापना बाबर क ओकर पुत्र हिमायु संपूर्क इतिहास प्रारम्भिक अत धारी विस्तारित चर्चा करब जाहिमे ओकर जन वंश राजनीतिक परिस्थिति आ भारतीय इतिहास पर परड़ल प्रभाव कोनो महत्वपूर्ण तत्व नहि छोड़बै ताकि सम्पूर्ण विषय एकदम स्पष्ट भए जाय
मुद्दा बीतल समय कखनो वापस नहि आनल जा सकैत अछि एहि लेल प्रतेक्षणक महत्त्व बुझबाक चाही समयक सम्मान करब सफल जीवनक आधारशिला अछि बुझले मित्र आयक चर्चा में बहुत प्रेरणा भेटल हमरा सेहो समयक महत्वपूर्ण आ आओर स्पष्ट रूप सँग बुझाबत अछि आब हम प्रयास करब जे समयक एको क्षण व्यर्थ नहि जाय
सही कहलो हमो प्रयास करब जे समय एको झण बेर्थ नह जाइत अ कारण समय क कार्य पूरा भेल सन्तोष प्राप्त होयत अछि अछि ज हम स्वायं स्वयामक मूल्य बुझे जी ली तऽ जीवन सरल भए जाय समयक सदुपयोग सँ आत्मविश्वास बढ़ैत अछि
बिल्कुल मित्र अहाँ